हेलो।
हेलो से किन लेलियै।
बोलू, अहाँ के किये कैह दौं।
की सब किन क ले, क्यन क?
अहाँके किये कैह दौं? लऽ जेबै अहाँ तऽ।
अम सही मे लऽ कऽ चैल एब।
तैं ने, मैँग लेबै हमरा से तेँ नै कहब।
कहियौ।
खेनाय बैन गेल।
चैल गेल।
के?
अहाँ के जे कुटुम सब एल छल।
हँ चैल गेल, सब चैल गेल।
कखैन गेलै?
अभी नहबी और तऽ गेल चैरे-पाँचे बजे।
उंहूँ।
हूँ, मौसी ऐब गेलैन आठ बजे।
उ और ककरा संगे गेलै?
रोड गाड़ी स।
हूं उ एकरा दुनू के नहि लक जाय छै गाड़ी पर।
उ हुं फेर दू- दू बेर भ जेत रहे मास्साब के।
दू बेर केना भजेतन एके बेरमे भ जाइ।
एक बेर मे केना हेतय, ऋतु छलै मौसा छलैत।
नहि, रीतु के लह गेलय गाड़ी पर।
हूं।
अहांके खाय ले बनि गेल।
हं खाय ले बनि गेल बनेलहुं हन भिंडी के सब्जी अल्लू के। और साग केराउ के। द क आ हं पोरो केराउ के।
हं अ।
हं और रोटी।
आंटो सैनि दे छी।
एखन अहांके खायले नहि भेल हन‌।
बजार स छइये बजे गेलियए से एखैन एलियैहऽ।
अं आइ दिनमे नेने रहो, हां रती र ने खेतियै रह।
तेहन हम जाइ छिय त, दालि भात चोखा खिबै छी हमरा, हम जेब अहां गांव।
प ठाकएब नहि आब आब कहबै मम्मी के आनि दै ले तिलकोर के पत्ता।
हूं हमहूं सभ नहि खाइ छिय। हमहूं सब खयेब नय करय छिय। नहि आब तेल बला चीज नहि खाय छिय, नहि हमरा तेल नहि पचै छय।
की भ जाइयन।
पेट खराब भ जाय छय तेल खायस।
उं उ
आब तेल ओर खेनाय छोड़ देलिये।
के त गुपचुप केना खाय छिय, गुप गुपचुप ऐतले मे छनाय छय।
कहां खाय छिय, महीनामे एक दिन खा लय छिय।
हुं।
घर मे बनबय छय तब बेसी खाय छीय। पूजा कहियो क खा लय छिय। हं य कालि गाड़ी पकरबय तें त ऐते अय।
हुं के बजे पकड़बै।
यें।
आंय के बजे गाड़ी पकड़बै।
पकड़बै राति में बारह बजे।
त बारह बजे राति तक अहां जगले रहबय।
से जगले रहै छिये बारअ बजे तक।
उम्म
कता सुतै छिये बारअ ब
हमरो बेटीके लऽ जेबै।
हम यहाँ बेटी के हम नै लऽ के आबै छी।
अहाँ के बेटी बदमाशी करत।
नैदमासी करै छै पुछबै अन्नु से।
हमरा तऽ छै, हमरा बगल बला घर मे रहै छै। हमरा बगल बला घरमे रहै छै नै, छै एगो दू साल के छै। एत हमरा घरमे सब चीज ढैन मना कऽ रैख दै छै। एगो समान नै रहा दै छै घर मे। ओय दिन सब गोटी निकाल के खाय छलै। एक दिन तऽ पैर रंगा उझल के सौंसे ठोड़ आर मे लगैनै।
खा जाय छै।
त तत्ते-तत्ते करै छै हरान।
हमर बेटी नै ओते परेशान करत। आ मौसा रहतै तऽ म मौसा लग नै एतै।
के ए मौसा लंग की करैलै एते।
भात बना लेबै और जेतै छो ओते सैन दहि नै।
खाली भाते बनेबै, रोटी आ सब्जी आ नैह एखन नै खेलियै हन।
काएल चैल जेबै नै त परथन आटा आर सधा दै छियै। जते छै ओतनी बना दै छी।
तऽ मौसा आर खाली भाते खैते बना-बना।
हुं ताए नीक करतै होटल से किन के खैते।
आं।
आय हमर पप्पा रोटी बनैलकेन वीडियो भेज दैब देखबै।
केहेन के रोटी बनैएलक से।
खुब चिक्कन, खुब गोल-गोल।
तब अहाँ कहै छी हमर पप्पा के खाये ले नै बनबै आबै छै।
ताए नै कहलियै बना कऽ देखबै ले हमरा सामने मे।
ऊं। हुं।
बना लेलके गोल-गोल रोटी बेला आबै छै। ते बना के नै ने खाए
अहाँके तऽ जैन कऽ बनबै के दुआरे जैन कऽ नै बनबै छलाए।
कथी।
बनबै दुआरे, अहाँके बनबै दुआरे नै बनबै छला पप्पा।
हां।
हुं।
आय दुपहर मे रोटी बनैलिये नै त उहाए कहलिये बन
अहाँ आर सब्जी लेबो करबै? खा लिअ हँ। आइ अहाँके लेट भऽ गैल।
हं लेट तऽ भऽ गेलै। हूं। अखन तक हम बना कऽ खा लैय छलियै।
आइ नै खेलियै।
हैया मम्मी आटा सानय छैय।
अहाँ बतियाइत छियै।
जेबे रोटी बनबे ले हमरा देह दुखाय छैय।
देह दुखाइये मम्मीके कहियौ जैंत देत।
जैंत देलकै तखन जातें छलै जखन फोन केलियै अहाँ।
ऐं तखन तऽ चूड़ी सइतें छलै मम्मी।
तखैन नै ओकर बाद अय पर, अय पर जखैन फोन देखे नै छीयै चूड़ी किनलकै हन कान बला किनलकै हन। कथी कथी अजर गजर सब कीनके एलै।
ओतऽ चूड़ी लाह बला भेटे यऽ।
लाह वला कहाँ किने छीयै लाह वला गाँव से लऽ कऽ आबै छियै।
लाह बला खाली छैठे मे नै पैनहे छैय। भेटत हेतै कतौ हमे खोजबे ने करै छीयै।
हूं।
जहिआ आबै छीयै आबय लागे छियै तऽ गाँव से लऽ आबै छीयै।
हम्मे लेलियै हन एगो पैर में बान्है बला।
करिका मोती बला।
हँ कैरका मोती टूइट गेल रहे। कतेक दिनसँ-
बजार जाइ दुआरे वैहे बला लेलियै।
हूं।
पहिले दस रुपैआ मे दै छलै आब बीस रुपैआ कऽ देलकै।
आब सब चीज के दाम बढ़य छैय।
बैठले-बैठले दाम बढ़बै छैय सब चीज के एतऽ।
अ आइ बतिया लिअ आब काल्हि सँ तंग नहि करब हमरा दस दिन।
हम करब।
नहि काल्हि भिनसरमे एक बेर हमे करब खाली तकर बाद।
हम्म दिन मे हम करब फेरो।
नैइ मुहे के फोइर देब
तऽ हम नैइ केलोह।
नहि हम नैई करबै।
अहाँ करब ने भिनसर मे।
हँ अहाँ कर नहि अहाँ करब भिनसर में हम करब सांझ म।
ह हँ
अहाँ एक के गो भेल।
हमर बारहगो।
बारह गो, हमर दस गो भलैन ह।
रिजेक्ट भएबो कैल हन?
ह्म्म
काएगो?
चाइर गो, हू
ककरा ककरा क देलीए एतेए बारी?
सुनील के खाली।
हमरा दीदी के भेल छै ओ।
हूं
प लियए रहै त नहि ख लके रह क
हम्म
अभी ने बात आदर्श सब बतिया क पुरा ले छी।
आब चलि गेलय नै
आ ओ ओतअ स फोन करते। रहतेह नै।
धरा देै बौआके बतियाे जेबो।
हँ दुनू के पूरा दैते, एने स पूरा देते, उन्हो स पूरा देते।
हाँ
आ बरुआ
अभी नहि च
बारह मिनट हैयत कि अपने मूने कैइट जाइ छै।
हाँ
बेसी काल देके चाहहि।
ने नै जाथ।
अभी ने ब सबकेऽ एक डेढ़ घण्टा दैके चाही।
हाँ
एक दिन मे सब पाय कमा लैथ।
आहू कमा लेब।
की हम्मे?
ह्म्म
हमरा देबे नहि करै छै, हमरा दुश्मनी निकालै छै।
कि आइनादिए।
ह की जी तै से तै से कविता से बात करै छै तै नहि देबो तोरा।
ह झूठ बाजैइ
ह त ठिके नै देलखीन, हमरा एको रुपया नै देलखिन। आ तइ भ गेल ए सुनील के
हमरा घके नेक गन्दल
अहाँके की केलियै पाइ?
कहाँ दुइये गो रुपआ आबिक लटकल छै।
दूइयेगो
हूं।
कहलक एक सए रुपआ आयल अहाँके।
हय
हय कि पहिले वला जे आयल छलै एक सै।
नहि उ नहि एल हन‌ एखनि। काइल दीदी कहै छै काइल।
हमरो सब के नै काइल।
हँ सबके जात
नहि देतउ त हमरास बात नै
हूं।
हूँ कथी।
हमे करब तऽ हमना से बात हमे एनेस करब तऽ कऽ लेम अहाँ करबै तऽ नहि करब।
एं हें हें आहाॅं करबै त हम उठेबे नै करब। त पाँच गो